हँ
हेलो
कतय छिये रो
हेलो
हेलो जा रहल अछि आज
की हाल चाल अइ यौ
ठीके ठाक कतय छी
हेया हम तऽ अभी कलममे छी
ओ आम होइ ये
आँइ
आम अछि
आम सब कहाँ ए गाछी कलम मे पूरा सुनसान पड़ल हेय
ओ
आम मालदह आम कनी मनी छले हेन
हूँ
हूँ उहे सब अथि केलहुँ
आदित्य ओसब नेपाल गेलैय नाइ
हँ लागि तऽ रहल ओ हमरा फोनो नहि केलक कियौ एकोगो
हूँ सभटा अपने निकल गेलै नै
हँ एकरा सबके अबै छै न तब एकरा कनि
हँ
त रिमान्ड पर लेल जेतै
एहिसँ पहिलेयो साइद गेल रहै सत्यमा सब
आँय
एहिसँ पहिलेयो साइद गेल रहै सत्यमा और ईसभ
हँ हँ
हँ हँ
एक बेर रिमांड पर लेल जाए ठीक
हूँ
आहाँ
एहिमे इहोसभ जुड़ल छय विकासोसभ ने
हँ
ठीके छय एना धीर धीे मने दस बीस मिनट गैप कऽ दीपकर ग एकबर कॉल कऽ देब हं दीपक दीपको साइड जुड़ल थिन
हँ जुड़ल तऽ छय ओहो
हं नहि हेते तऽ कॉलेज हेै त
और सब की हाल चाल अइ
ठीके ठाक बहन मोन खराब भऽ गेलै काल्ह बैट बॉल खेला लेलियै से बहीन
की हाल
ठीके ठाकरा ओ घर ल छ हेलो अवाज नहि जाब रहय
हँ अबैया
ल खिला लेलियए खाल खिला लेलियै बैट बॉल से हालत खराब भए गेले छै
की भऽ गेल यउ
पूरा देह हाथ दर्द एहन छय
हँ
भयङंकरवला देब एलियै ओतऽसँसँ पूरा एकदम सुतले छियै भोर मखन उठबैके लिए कनि देर पहिले
लऽ छल फेर
कतहु नय यार खेलाय लए बस बहुत दिनक के बाद चल गेलियै खेलै लए बहुत दिनके बाद गेल रहियै काल्ह खेलाय लए
कतअ
खेलेला हतै फील्ड पर फील्ड पर
ह सजौल फील्ड पर क ओते मेलामे पुलके नीचाँमे
नय नय पुल के नीचा वालला खराब भऽ गेल से पूरा ओहिमे माटि ताटि भरा गेलै ई एगो छैमर कॉलेज के पीछा में
अच्छा ओतऽ
हं ओ तऽ फिल्डो पूरा ओ खरापे होइ छय कॉलेज दिस आबै छियइ
आ
कॉलेज दिस
कहियौ कतऽ
हं कॉलेज तरफ
एखन कनि काम छबै घर पर तहि दुआरे
अच्छा अखन खेरा में नहि छियै ने
घरपर काम तऽ रहैयए तहि दुआरे
केरा में नहि छियै हेलो हेलो हेलो
छियै
खे खेरा में नहि छियै से हँ खेरामे नहि छियै
हँ हँ
अच्छा को शायद आदिते कहै छलै जे फेरामे नहि छै ओम्हर गेल छल
में एलियै
हँ दीपिका के फोन केलियै फोने ने उठेने छलै नइ तरो कहि
अदी
हँ दीपक
आ
ओकरो ऐड करबा लति है ई आर इ तऽ ने हँ ओब फोन करबै बीस मिनट बाते गर्मी एतेक जादा छय ने
बड्ड गर्मी बहा लगले मैर जेते आदमी
भरि दिन में लाइब्रेरी ज्वाइन केलियै ओहिके बाद लाइब्रेरी से एलौ तऽ मन्दिर जाके सुध रह
हँ अहाँ सुनाय में आल हह लाइब्रेरी ज्वाइन केललनि यौ
हँ छरो देलियै नय जाइ छिय आब
है बधरय
हं छ सात दिन गेलियै पढ़य लए भऽ गेल
कथी पे चलिये
मोने नहि लागै छलै ओ छलैए एखन एगो इन्टरव्यू आबैवला ओएह हँ ह सनगरो सब ओह में छै इंटरव्यू छलइ तहि दुआरे जइयै लेकिन एगो छलै आर तऽ पढ़बाक हं
ह
नय
हमक कलम ओ गाछसभ गिर पड़ल छलय बुझलियै त
उठलियै निकलबै कहल देश तह ओत सब गे खन नय हेतै तऽ आमे तोड़ल जेतै आइ
हूहूँ बहुत सीन चिन जा सब केकरा पीटे छलियै
दिन कोन छौड़ा के मारय छलै हन उज्जवलबा स
पता ने
स्टोरी ते स्टोरी लगेने छल
हुँ
हूँ कोइ न कुछ के बोला
दस चठ चौ
गड़ गेल हइ सभटा
ओकरा सबके कहिके फायदा की छय
सैहने
हं हं
जे कह दूगो ज्ञान के बात कर ओहो बुड़बक के
तऽ हं जोस भै
ह
म बख बस हूँ
की
तऽ और की एडमिशन सब नइ आबैया
यौ बीचा एगो दूगो आयल छैल ह एगो दूगो आयल छैल सर दऽ दिअ
है यार सर के किया दय छे हमरा अपने तीन टा एडमिशन गड़बड़ा गेलय सब चीज करवा के दोसर के आई डी पर से अपना आई डीयो पर लऽ लेलियै तइके बादो
अहाँके आईडी यइ अय नेन्द पहिले बजबाक चाही ने यउ हँ हँ आइडी नइ अयऽ अहाँ लए
तब हं छै चारि चारि टा विद्यार्थी के एम्हर उम्हर केलियै चारू भय एडमिशनन करबा देलियै तऽ ई रहै छै जे एक सप्ताह के टाइम रहै छै दोसर विद्यार्थी अपना पर लेबै न
हुँ
हँ तऽ एक सप्ताह के अन्दर ओकर रजिस्ट्रेशन करब पड़े छै नइ तऽ फेर ओ जेकरा पर रहे छै ओेकरे पर चलि जाय छै
ओ ओकरा सभके बजबैत बाजैत रहि गेलै अयबे ने केलै ओहिमे तीन टा लड़कीके एडमिशन छलय एखन एगो आयल छै पॉलिटेक्निक वला ओकर देखै छियै आब ओ सब रहे पणडौले दिशका तीनू चार पणडोल सकरी दरभंगा जिलामें
अपने गाम हमसब दिस कहै की
नइ नइ पंडौल दिसका
हँ हँ
ह मैने ने लागे अइछ इन्टरव्यूआर उठलियै फे आब हम ओ निकले जेबै तखन जाइ छी कनि दिल्लीए इंटरव्यू तऽ छलै झारखण्डे वला आर एफ के
हमहुँ निकलिये जायब कतहु
आहाँ सबके तऽ पूरा कॉलेज अखन कम्प्लीट नइ न भेलै
है
नाए
कथी मे
तैयो निकलि जेबै
आब तऽ ई साल तऽ पढ़ाइ तढ़ाइ एग्जाम तग्जाम नइ न होइ छै बस ओराबे टा होइ छै न जा सकै छीयै आरामसँ
गणेश भो कहक जे हम नेपाल जा रहल छी फोन केने रहियै
अच्छ इहो गेल यऽ नेपाल
आयल छले ओना हेते ई सब पता नहि कहलक ई विकास त एक दिन केनो रहे
हूं देखने छलहुँ स्टोरी
हूं विकास से एखन पूरा एकदम फम म ऐछ विकासो एखन फर्म मे छै
की
हँ की सब करैए
फोन तोन नइ उठबै छैन दू तीन मिनट एकर सिस्टेम कि आएँ
हँ महिलामों दिश आबै कथी हेलो
आँ हेलो एखन नहि आओं
नहि ओहि दिन भेटल रह ओहे देखली गणेश और एगो और लड़का रहै तीनो अपन एकदम लेने रहै अधार
पी न की विचार फेरो जायके है की
नइ ठिके तऽ कहै छै सुनू ने
ह
हेलो अहूँ वला बाँ की हैत आँ
हँ
कथी याद न अभय
गेलिय बुझ गेलियइ
हँ
हम कहाँ सकै छी कि नइ
हूँ के टाइम लगैए पूर्ण भऽ गेल छय आब
नहि तऽ बात करैत रहू ने
की तऽ कहै छै सुनू ने हेलो हेलो
हँ
हेलो हँ बीस मिनट बाद फेर अहाँ करब नहि तऽ हमहीँ करब ठीक
बाह